नमस्कार
नमस्कार
कहै छै ने अहाँके खाना उना खा ले छी
हँ खा लेल छी अहाँ के खा लेल छी
जी इहों के खा लेलेे छियै से अहाँ के की की खैले छियै
हम खलिय य पनीर चिक चिकन मटन बिरयानी मटन बिरियानी खैलीहै मछली बिरियानी अंडा बिरियानी खैलीहै
आओर
ओर ये सब खयली सलाद
जी हमू खयले छीय की कहै छै ने धनिया चटनी खैले छीयै भिंडी के सब्जी खैले छियै पापड़ तिलौड़ी सलाद खैले छियै चावल खैले छिय अथिक सुपरे खनि आ गेल छी चिकनो त के आ गेल छय ने तऽ ओ में से चिकन चावल खा लेे छी बड़ा नीक लागे छी अहाँके खाना पीना बना आ जाय छिय
हं आ जाइ छी
एहिऐसे खाना में की की खाना बना देै अहाँके बता सकैत छी
खाना में बना लेे छी चावल दाल सब्जी मे हर तरह सब्जी बनाबे छियै भिंडी के सब्जी लौका के सब्जी करेला के सब्जी घिउरा क सब्जी परवल के सब्जी और तरह के सब्जी बनाबै छियै खाद में भी बनबै छै खस्सी के मीट बनाबै छी मुर्गा के मीट बनवे छी और मछली अंडा सब बनव ले छी
अहाँके त बड़ा नीक नीक चीज बनाबै छियै ने हमहूँ बना लेगै छीय चिकन मटन बना लेवे छियै हांडी मटन बना लेवे छियै आलू के सब्जी बना लेबे छियै आलूमे आलू बंधा कोपी रहै छै ने ओ आलू बानधा बालला कोबीिया ओहो बना लेबे छियै ओकर बाद ओकर बाद आलू पू के बात कहै छै ने ओ
ह
की
ख
परवल के सब्जी खा बना देबे छियै ओकरा बाद हांडी मटन चिकेन मटन इहे सब बना लेवे छीय बड़ा नीक ढंग से बनावे छै छियै य ऊपर से कहे छी छै अंडा बिरियानी बना लै छै चिकेन बिरियानी मटन बिरियानी सुगर बिरियानी इे सब बना लेबे छीयै आर कहै छै ने अहाके आम खैले छी आम
त चालूत क दस चली अहाँके त बहुत नीक खाना बनाबै छै
जी अहाँ कहै छियै से अहाँके मने आम उम के सीजन चलै छिय तऽ नीक नीक आम मिले छियै ओ गाछी में आहाँ खलै छियै ठी आम उम
हँ हम त बहुत खैली छी
बता सकै छी की की आम खोयले छिय
हँ हम आ मे खेले छियै जादा के आम खैल छै बीजू खेले छियै मालदह किशनभोग जारदा इे सब खेयजे छै ई सब आम बहुत नीक लागे छै
जी हम तऽ बड़ा नीक लागै छैड़ लागै छी ए भो खा द तब साफ हमरा तऽ नीक लागैत छै मद सभसँ नीक लागैत छै कियक छोटओ छोट होइ छै महदेव कहइ छै बीज उ खा छै छोट छट होइ छ लागै छै
कह ह सही कहै छी अहाँके
जी आरो कहै छियै ने अहाँके खेल उल मे अहाँके खेल उल पसन्द छिय
हँ खेल आओर तऽ हमरा बहुत पसन्द छी खूब खेल खेलै छीय हम खेल मे बहुत तरह तरह के खेल खेले छिय गुल्ली डंडा खेले छी हॉकी खेले छी कबड्डी खेले छी क्रिकेट खेले छी फुटबॉल खेलै छियै आओर इहे सब खेले छी लूडो कैरम खेले छी फ्री फायर खेले छी
बाह रे तऽ बड़ा नीक नीक खेल खेलै छी हमहूँ खेलै छी हम की बैडमिन्टन केरम बोर्ड बोलीबोल लिडो छक्का आइस पइस दोला कति आइ कथी कहइ छै ने उ एगो आरो खेल नू होइ छै फ्री फायर ई सब खेलबे करै छै फ्री फायर पबजी सभ खेलैत छी बड़ा नीक खेलैत छी क्रिकेट अहाँ खेलैत छियै
हँ क्रिकेट खेलै छियै
अहाँक क्रिकेट नीक लागैत छी बहुते
हँ बहुते नीक लगै छै
जी इहों के बारा नीक लागेै छियै जितना खेलै छी उतना कमे छियै कि नहि
हूंम्म ई त बात अहाँके छै
जी हम बड़ी नू खेलै छीयै पहिले लैका रहे छै ने इतना खेलैत छी दिन भर खेलते खेलते उहे टाइम बिता देबै छी सुबहे कनि जाइ छियै खेले आ अबै छियै रात के लेकिन अपना पहिलेसन माजा छियै ने ओ सब पुरान पुरानका दोस्त तऽ छियै कि ने
हूंम्म ई सब बात अहाँके निक कहै छी
जी नहि पहिले शामके जाइ छै सुबरे सुबरे के जाइ छियै शामके आबै छियै लेकिन अब न होइ छै अहाँ के अहाँ के कहे छियै से अहाँके काम उम करै छियै की पढ़ाइ उढ़ाइ करै छियै बता सकै छी
हम हम तऽ फोन दिन भरि चलबै छियै
दिन भरि मोबाइले चलाबै छियै
हूंम्म
अहाँके मोबाइल चलाबल नीक लगैत छै ने
ह्म अहाँके की कहै छियै दिन भर
हमहुँ दिन भैर कि करै छियै ने पढ़ाइ लिखाइ करैत छीयै मोबाइल अधिकतर तऽ मोबाइले चलाबे छै उतना मोन न लागैत छै पढ़ाइ लिखाइ मे अहाँके पे छी के के आज के जमाना के लड़िका सब के पढ़ाई लिखाई मे मोन न लगे छै तहिए
बर हूंम्म बरा छै
आओर कहै छै ने अहाँके की बोलै छै ने भाय आयल छी का
भाइ कहै छै ने कन्हा सब्जी के बारे किछु बतबै छै ने
काना सरजी के बारे मे का कय बड़ा मार मारै छै लड़का सबके पेंट मे मुता देबे छियै अपना जमाना मे छियै ने ओ खौफ जमा के रखले छियै कि नहि
उ तऽ पाँच गिला कहै छियै मारके
जी जी बारा नु मार मारे छी क अहाँ से बताबहू मे लाज लागे छियै से जे बड़ी पहिले बचपन मे छै ने हमनीके पढ़ाबै छी दूर पर आबै छी पढ़ाबै ठीक छै चट‌इ पर म से बैठे छीयै ओकर बाद करै छीयै एहि बारा नीक से पढ़ाबै छै आ हुनकर बड़ी कुछो कहै छै शायरी रहै छै हम भोर परा गेले छै याद पड़ै छै ई तऽ अहाँके कहै छियै बड़ा नीक नीक साायरी मारै छै वहाँ के
हँ सारी सुुधन छै न बहुत त
जी जी आ बहुत ने मार मारै छियै
ह बहुत सुधर छियै कुछो कुछो मान खाय छै
जी सुघर तऽ छियै ई तऽ अहाँके नीक कहै छियै सुदरपन मे ओ क कहै छै न महारत हासिल क के रखले छिये सुदरपन मे हिनका करी आब कहियो नहि आनि सकै छियै कछोसँ
अरे ओ तऽ बहुत छ की कहै छी हम एक बेर देखै छी मकई के बाल मा म खाइ छी छू
जी जी मकई के बाल पाकल छै ने तऽ ओ आयल छैय माग के खााय छियै कि नहि
हू
न का करै छियै दादाजी रहै छ ने ओ दे देबे छियै हुनकर मने दोस्ते जैसे दोस्त जैसे न रहै छै ओहिसे हे तु जिसन माने छियै नहि रे हम खियाबो नहि करै छियै पता छै एक बेट हुनकर जी हुनकर एक बेर पाँच सितम्बर मनाबे छियै एगो लड़का पड़ै छैिय जाय पड़ै छियै आरो दू चार गो बहुत लेका ऐस पड़ै छै इमे के पाँच सितम्बर मनाबे छियै कुछो अहाँके सर सर् जी के तरफ से कुछो खर्चा ने सब लैके के तरफ से रहे छियै त लड़का सब फुलोना उलाना फुल ले छियै अथी केक उक कट ले छियै केक त नहि ह को रसगुला खेलै छी लेकिन सरजी एगो रुपआ खर्चा ने कले छियै
बारा कंजूस छियै कि नहि
यह तऽ बात अहाँके नीके कहै छी हमरो याद छी एगो एगो एक बजे अबै छियै छोरी सनी
जी जी जी अहाँके तऽ याद परा दे छीयै
मिठाई जे होइ छै पचास रुपआ के अढ़ाई सए क्राम छ गो आ सब सरजी के खिला देबे
हैं सर सरे जी खिया न देबै छी ओ अपने उठा उठााक एक हक गे खाइ छियै ओकर बाद जेन ई एगो वचन छै ओहि मे से तैनका ता बाँट देले छियै
हँ ई तऽ बात सही कहै छहो
हू बारा मने कंजूसो अपना जमाना मे छियै लेकिन अबन अब अब लड़किया सबके पढ़ाबे छै कहु कहु के लड़का सबके पढ़ाबे छै लेकिन बच ने हमम्मनी उ के तरफ से पढ़ ले छै तऽ बड़ा नीको लागे छै लेकिन बहुत अत्ते ने मारे छीय पहिले दौड़ा दौड़ा के मारे छिये घर में से कान धऽ के निकाल देबे छै य चले छै पढ़ै से कहि छी
एगो हमरा गो लोला छियै
जी जी ओंकर कऽ बात करले छियै दाल फोड़ ने छै बड़ा घाटा छी अ लड़का के पता छैी हिती हिती लेईका सबके गर्लफ्रेंड बनाबै छीिय बहुत बहुत मने क कहै यहाँ से दिन राति हिलाबे छी पलंग कि नै
ह लोहा ऽ बहुत ही मतलब अथी हरानी कोनो को छोक
एगो लोग एगो आदमी मर गेल छै टाकला ओक के नियम छियै तऽ टाकला न भेल छियै तऽ दादीजी कहै छै का से छूतका उतका ने पड़े छै यहाँ के मुह बना के चल गेलै जीय आ पता जिय ओ टकला दिन रहे छैै ने तऽ ओकरा एक दू दिन पहिले ही भाग गेल छी जेना मोतिहारी रहै छियै वह भाग गेल छी ओकर बाद जे य काम रहै छै ने ओकरा एक दिन पहिले आयल छी भोज खाय बड़ी हरामी ले के छियै
अच्छा कोनो बात नहि छै छुतका अभी थोड़े ने उतरल छी
जी जी ओकर त छूतके न उतरल छियै ओकर मूड़ी पर मनरा रहे छय छूतका
हँ ओकरा छुटका भी नहित ओ त छुटकाय छै
हं ई त बात अहाँके चले छी अह से बात क के बड़ा नीक लागे छी कभी ओर समय मिलै छै तऽ अहाँ से गप सप करै छी अहाँके माता पिता के नमस्कार बोल देबे छियै ठीक छै
ठीक छै
नमस्कार रख देबै छियै